पर
नमस्कर जी
सभ ठीक छै। ने
हँ सभ ठीक छै।
कालि राति हम बहुत देर तक अपन भविष्यक बारेमे सोचैत रहलि त हमरा लगैत छै। जे आब केवल नौकरीक पोड़ोसे बनल रहनाइ पर्याप्त नहि छी। किछु अपन व्यवसाय शुरू करबाक दिशामे सेहो सोचबाक चाही
अहाँ बिलकुल सही सोचि रहल छी कियाकि आजुक समय मे बहुत लोक अपन छोट छोट विचार सङ्ग व्यवसाय शुरू कर बहुत पैघ सफलता प्राप्त करल रहल छथि
सच को तो हमर मनमे बहुत दिनसँ ई विचार चलि रहल छै, जे कोनो एहन काज शुरू कइ जाय जहि से समाज के ल लाभ होइ आ आर्थिक रूपसँ ओ सेहो विकास भए सकय
बहुत सकारात्मक सोच अछि कियाकि सफल व्यवसाय ओहि लोन लोकक होइत अछि जे केवल पैसा नहि बल्कि लोकसभक समस्यकस के समाधान करबाक प्रयास करैत छथि।
मुदा हमरा ई चिन्ता सेहो रहैत छियै। स्वस्थ व्यवसाय शुरू करबामे जोखिम बहुत होय आ जे योजना सफल नहि भेल तऽ आर्थिक नुकसान भए सकै छै। अछि
बिल बिलकुल जोखिम तऽ रहैत अछि। मुदा पनार बिना जोखिम लेल कोनो पैघ उपलब्धि प्राप्त करनाइ सेहो कठिन होइत अछि ते तैयारी मजबूत होयबाक चाही
बिलकुल कली हम इंटरनेट पर बहुत रास सफल उदमीक कहानी पढ़लू जहिमे अधिकांश लोक बहुत सामान्य परिस्थिति स शुरुआत कैन छला
हँ आ ओहि कहानी सभक सबसे महत्वपूर्ण बात इ छल जे ओ लोक कठिन समय में हार मानिक बेैसल नहि बल्कि लगातार प्रयास करैत रहलन्हि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे व्यवसाय शुरू करबा सँ पहिने बाजारक आवश्यकता आब ग्राहकक सोच के गहराइसँ बुझनाइ जरूरी अछि
बिलकुल जो ग्राहक जरूरत बुझल नहि जाए तऽ व्यवसायक सफल होबाक सम्भावना बहुत कम घट जाइत अछि
बिलकुल सच कहु त हमर डिजिटल क्षेत्रमे से व्यवसाय शुरू करबाक विचार बेसी आकर्षित करैत छै अछि कियाकि भई भविष्यमे एहि क्षेत्रक सम्भावना बहुत पेग दिखाइ अछि
ई बहुत नीक विचार छी विशेष रूप से आजुक समय मे ऑनलाइन प्लाटफॉर्म ओ डजिटल सेवा सब तेजीसँ बढ़त रहल अछि
बिलकुल मुदा एकटा सफल व्यवसाय लेल केवल विचार पर्याप्त नहि बल्कि अनुशासन निरन्तरता आ धैर्य सेहो जरूरी होइत अछि
बिलकुल क्या कि अधिकांश व्यवसाय पारं्परिक समय मे बहुत चुनौतीके सामना कर करैत अछि
कली हम सोचै छलहुँ जे प्रतिदिन किछु घं्टा व्यवसायक योजना पर काज कयल जाय तऽ धीरे धीरे एक मजबूत आधार तैयार भए सकैत छै
हँ एक सफलता अक्सर छोटे छोटे नियमक प्रयासक परिणाम होइत अछि
हमरा लैके तऽ छै जे व्यवसाय शुरू करनिहार व्यक्ति के सीखबाक प्रक्रिया कखननोहु बन्द नहि करबाक चाही
सही कहलियै कियाकी बाजार तकनीक आ ग्राहक व्यवहार लगातार बढ़ त्त रहैत अछि
स सच कहू तो हमरा भीतर एक सपना छै जे भविष्यमे एहन कम्पनी बनाउ जी लोकके रोजगार सेहो प्रदान कर कर सकै
ई सपना बहुत सुन्दर अछि कियाकि सफल व्यवसाय केवल मालीके नहि बल्कि समाजक बहुत लोकक जीवन बदलैत अछि
कहाली हम एक विचार पढ़लहु जहाँ अपन सपनापर काज नहि करबह तऽ दोसरकेओ अहाँके अपन सपना पूरा करबाक लेल निःशुल्क कै लेल
ई विचार वास्तवमे बहुत प्रेरणादायक अछि। अकार्य करबाक प्रेरणा दैत अछि।
हमरा विश्वास अछि। जे सही योजना निरन्तर मेहनत आ धैर्यक सङ्ग कोनो सेहो व्यक्ति अपन व्यवसायक सपना पूरा काई सकैत अछि।
बिलकुल अज सिखबाक इच्छा जीवित रहत छै। असफलता सेहो सफलता दिस एक महत्वपूर्ण कदम बनी जाय
सही क लियौ सफल व्यवसायक यात्रा केवल पैसा कमावक यात्रा नहि बलकि सम समस्या समाधान नवाचार आत्मविश्वास धैर्य आ समाज के सकारात्मक परिवर्तन अनभा एक प्रेरणादायक यात्रा होइती छी।
जी बिलकुल जखन कोनो व्यक्ति व्यवसाय शुरू करबाक निर्णय लैत छी तखन ओकरा केवल अवसर नहि बल्कि अनेक चुनौती सबकसँ सामना करबाक लेल सेहोह तैयार रहबाक चाही
हमरा अ बिलकुल क्यकि प्रारं्भिक समय मे ग्राहक बनवई पूँजीके व्यवस्था करनाइ आ बाजारमे पहुँचनाइ पहचान बनबइ बहुत कठिन काज होइत अछि।
सच कहू तो बहुत लोक केवल चुनौती देखी डरी जाइत छी अ शुरुआत करबै सह नहि जुटा पाब मे छथि
हँ मुदा हमरा लगै छै, जे असली अन्तर ओहि लोकसभमे होइत अछि, जे डर होयला बादो पहिल कदम उठाबैत त अछि।
बिलकुल कियाकी सफलता सदिखन सा साहसी लोकसभक पक्षमे रहैत अछि।
कल्ही हम एक सफल उद्यमिक इंटरव्यू देखलू ओ कहै छलय जे हुनका पहिन व्यवसाय पूर्ण सम्पूर्ण रूपसँ असफल भए गेल छल
मुदा संभवत ओहहार मानिक के बेसल नहि होयत
बिलकुल नहि ओ अपन गलती सभसँ सीख लेलिन आओर दोसर परयासमे बहुत पैघ सफलता प्राप्त क ली
ई बतबैत अछि जे असफल तऽ अन्त नहि बल्कि सिखबाक एक महत्वपूर्ण अवसर होइत अछि
सच कह व्यवसायमे धैर्य महत्व बहुत बेसी होइइत अछि। कियकि परिणाम तुरन्त नहि भेटैत अछि।
हँ, बहुत राजसफल कंपनी सबके मजबूत बनबामे बरसन लागल जाइत
हमरो लगैत छै। जे व्यवसाय शुरू करने करिना व्यक्तिके अपन समयक सही उपयोग करबाक कला अवश्य
हैवाक चाही
बिलकुल समय प्रबन्धन बिना कोनो लक्ष्य समय पर प्रााप्त करना कठिन भव जाइत अछि।
कली हम सोचे छलु जी छोट स्तर से शुरुआत करनाइमे बेसी सुरक्षित टा व्यावहारिक तरीका होत अछि।
सही कह लियए छोट शुरुआत व्यक्तिके अनुभव दैत अछि। आ जोखिम सेहो कम करैत अछि।
बिलकुल सच कह तो ग्राहकक विश्वास जितना व्यवसायके सभसँ पैघ पूँजी होइत छै। अ
बिलकुल जोस ग्राहक सन्तुष्ट रहत तऽ व्यवसा अपने बढ़त रहत
बिल्कुल हमरा लगैत अछि, जे ईमानदारी आ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देबाकक चाही
हँ, क्यकी अल्पकालिक लाभ लेल गुणवत्ता सघ समझौता कार्रवाई भविष्यमे नुकसान पहुँचा सकै पत अछि
बिलकुल कल्हि हम एक विचार पढ़लू व्यवसायमे लाभ ग्राहकक सन्तुष्ट करैत परिणाम होइत अछि।
ई विचार वास्तवमे बहुत गहरी बात कहैत अछि।
बिलकुल सच कह तो हम चाहैत छी। जे भविष्यमे एहन व्यवसाय स्थापित करी जे नवाचार आ गुणवत्ता लेल जानल जाय
ई बहुत उत्कृष्ट लक्ष्य अछि। आज अहाँ निरन्तर सिखैत आ मेहनत करैत रहब तऽ अवश्य सफल होयबै
बिलकुल हमरा विश्वास अछि जे सही सोच अनुशासन आ लगातार प्रयास से कोनो सपना वास्तविकता मे बदलैत जा सकैत अछि
केवल लाभ कामाबक प्रक्रिया नहि बल्कि धैर्य नेतृत्व नवाचार समस्या समाधान ओ निरंतर आत्मविश्वासे एहन विद्यालय अछि जे ओ तऽ प्रत्येक दिन किछु नव सिखबाक अवसर भेटैत अछि
बिलकुल जतेक हम व्यवसायक बारेमे पढ़ैत छी। ओतेक हमरा ल बुझाय छै, जे सफल व्यवसाय केवल उत्पाद बेचबा नाम नहि बल्कि लोकसभक विश्वास चितवक नाम होइत छै।
जी बिलकुल कियाकी ग्राहक एक बेर सामन खरीद सकैत अछि। मुदा विश्वास बनला बाद ओ बार बार वापस अबैत अछि।
बिलकुल सच कहू तो आजुक प्रतिस्पर्धा समयमे केवल रास्ता साम सामना बेचनाइ स सफल सफलता प्राप्त करनाइ कठिन भेल गेल छै।
हँ आब ग्राहक गुणवत्ता सेवा औ भरोसा सब चीज पर ध्यान देत अछि
की हम एक व्यावसायिक पुस्तक पढ़ि रहल छी अछि जाहि मे लिखल छल जे ग्राहकक समस्या बुझनाइ सफल व्यवसायक पहिल कदम होइत अछि
ई बात बिलकुल सही अछि किआकि जो समस्या बुझबक नहि तऽ समाधान कोनो देब
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे व्यवसाय शुरू करनिहार व्यक्ति के लगातर बाजारक बदलाव पर नजर रखबाक चाही हेलो
हँ इ इंटरनेट आ डिजिटल प्लेटफॉम कारण अब छोटे व्यवसाय से लाखो ग्राहक तक तक पहुँचे सकैत छी
बिलकुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भविष्यमे कृत्रिम बुद्धिम्ता आ डिजिटल सेवा क्षेत्र में बहुत पैघ अवसर उत्पन्न होयत
ई बात सही रहै छै आ जे लोक समय रहतै सीख लेत हुनका भविष्यमे बहुत लाभ भेटत
बिलकुल कियाकि सिखनाइ बन्द भेल मतलब विकास बन भेल
हँ जबकि सफलता अनुशासन सम्बन्ध बहुत गहरा होइत अछि
बिलकुल कलियामे एक प्रसिद्ध उद्यमीक बात सुनलहु हर दिन थो थोड़ा सुधार भविष्य मे पेघ बदलाव लबैत अछि
ई विचार व्यवसाय आ जीवन दोनो पर लागू होइत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे टीम बन बेनाई सेहो